हा
हैलो।
आवाज़ अचेव थी?
हा-हा अचे थी।
तव्हां काथा ता ॻाल्हायो?
ॿियो, शहर जो नालो न ॿुधाइणो आहे। एम पी मां। मतिलबु स्टेट त‌ ॿुधाए थी सघां। एमपी
हा, उहो ई स्टेट ॿुधाइणी। ॿियो तव्हां छा कंदा आहियो?
बसि हाणे थोड़ी देर पहिरियों चांहि पीती आहे हाणे रोटी खाईंदमि।
न-न उहो कमु छा कंदा आहियो मेरिड आहियो की छा?
छा-छा मतिलबु?
मेरिड आहियो तव्हां कि छा?
न-न मैेरीड न आहियां।
ठीक आ। ठीक आ।
कॉलेज पढ़ंदी आहियां। सेकं‌, थर्ड ईयर मतिलबु।
ओके, ओके
तव्हांजी आवाज़ धीरे थी अचे।
हाणे अचेव थी बराबरि।
हैलो।
नेटवर्क ईशू‌ आहे, हिन करे ईअं हूंदव।
हा, ठीक तो अचे तव्हां छा कंदा आहियो?
मां जॉब कंदो आहियां।
त हाणे जॉब में आयो की मतिलबु कीअं?
न हिन टाइम घरु तो वञां।
अच्छा, पंज छः बजे। अच्छा, मतिलबु मां जॉब इहे बि कई हुई ॿ महिना मतिलबु हिकु खां पहिरियों। ॿ महीना मूंखे ईंअ न वणी जॉब मां हटाए छॾी न करड़ी आ।
अच्छा-अच्छा बाकी छा फैमिली बिज़नेस अथव।
हा, फैमिली मतिलबु इएं पापड़ जो कारखानो आहे। बाक़ी मां हिकु-ॿ जणिनि खे ट्यूशन पढ़ाईंदी आहियां, बस उहोई।
अच्छा-अच्छा।
हा, तव्हां ट्रेन सां ता वञों?
हा, ट्रेन में आहियां।
आवाज़ अचे थी ट्रेन जी। तूं त लोकल ट्रेन और ट्रेन मतिलबु थींदो आहे न लोकल ट्रेन स्लीपर ट्रेन हीअं थींदी आहे न लोकल जी हा, अच्छा त रोज़ अप डाउन केदां आहियो?
हा।
त उल्हासनगर खां वरी कां तव्हां काथां वेंदा आहियो मतिलबु उल्हासनगर खां काथे?
थाना।
काथे?
थाना-थाना।
हैलो! थाना, अच्छा थाना हां, सही है। हा हा, सम्झी वेंदी, उओई आवाज़ तहांजी थोरी घट ती अचे त शायद
हा हा
ईअं मतलब, हा त भला केतरो टाइम लॻंदो? मांजी न, ॿुधाईं न हाणे खाईंदम रोटी।
अच्छा, अध कलाक लॻंदो आ।
अच्छा, अध क्लाक में, सूज़ी सूज़ीअ जा चिल्ला ठाहे करे खाईंदम।
अच्छा अच्छा, ठीक आ।
हा, तहांने हा हांणे वञी करे रोटी वोटी खाईंदव?
रोटी त दुकान तेई खाईंदो आयां, हाणे जो नश्तो खाधो हुयो, खाधोजो सुम्हंदास थोड़ी देर हाणे।
अच्छा, सही सही आ न हूं, त तहां सुभू के केतरे बजे वेंदा आयो?
सुबूह मां, अठें बजे ट्रेन पकड़ींदो आंयां।
अठें बजे सुभूअ अच्छा, सही ठीक तो, माना सतें अ छहें सतें अठें सतें बजे उठंदा आयो हा न? ट्रेन पकड़नीं आ त वरी, अठें बजे ताईं, सही। माजूमा मां तांखे ॿुधायो न, मां हिक साल पहिरूं, ॿ, ट्रे महीना बस कुल कया, खड़ूस आ ॾाढो सर, माखे ई पकड़ंदो हुयो। इएं मतलब, हे छू ना, हे छू ना, त मां मतलब टैली जो टैली और ये फिली न किंदायूं आधार कार्ड और हे छा थींदो आ। इ फिलेज जो थेंदा, इनकम टैक्स।
अच्छा अच्छा
हा, त उहो ॾाढो खड़ूस हो, माखे ई पकड़ंदो हुयो। की हे छो न त, हे छो, हे छो मतलब उनखे टारगेट, उनजी हिक छोकरी मतलब वेठंदीआ साइड में त हू, उनजो कम केंदी आ। त उनखे इंगलिश विंगलिश सभ ठााइण ईंदी, ब्लाक व्लाक थोरी घट ईंदी आ। त हू, चवंदी आ, की जेंखे कम तो अचे, उनखे रखो ना।
हा हा
त मां वरी थोरो प्रैक्टिस करे प्रैक्टिस के लाइ वेंदी हम, ईंएं मतलब। टैन, त म अचण, छॾे रखो, हुन छोक, ऊ ऊ छोकरी बि ॾाढी एटीट्यूट दिखांईंदी हई। मां इंस्टा जो कैश विधी, एफ सिटी न कई मां बि वरी न, मां न घर कराइंदी हम उते।
ठीक आ हले न, ॿे किथे ॻोलजो अगर तहांखे ॿे हंध जॉब करणी आ त, ॿे हंध ॻोल्यो किथे।
वरी मां, जॉब बि आ माखे जॉब बि न पुसाईंदो आ। मेन त ई ॻाल्ह आ न, मतलब जौब मां माखे ई मूड ख़राब आ।
घर में मांजी ॿ भेण एन वॾी, हिक मां, हिक नंढ़ो भा आहे। भा आहे, मम्मी पापा बाक़ी त सभ ई जॉइंट फैमिली आ त बाक़ी ईंएंं मतलब चाची वाची रहिंदा एन।
अच्छा त, पाण में सॻा भा भेंण घणा आयो?
चार, माखे मिलाए करे चार। मांजो मत्लब ट्रे अञा एन, हिक भा नंढ़ो और ॿ मांॼी वॾी भेण ह
ओके ओके
त म मां भे नंढी ॿेण खा मतलब माजीं जो वॾी बेण मुंहिंजी
ब्यो बुधायो हलो न ॾ पंद्रह ॾह मिट देर आया नाम
अ्छा मूंखे इअं मतब ट्रे वणंदी आहे मतलबु ईअं मूंखे ई मतलबु ईअ ट्रेन ओ कार वणदीं आ बाकी स एरोप्लेन त एक्सपिरेन्स लाए घुमंद आहि बसा हाणे बाक़ी मेन लाइ ट्रेन वणंदी आहे
अच्छा अचो वॾहिं घुमायांव थो पोइ
छा
चवा थो अचो कॾु घुमण ते पोइ
हा सभ मुंहिंजो फेवरेट मुंबई शहर आहे इन्दम बरी जंहिं महिल आयमि मूंखेो एक्टिंग जो आयो पर मां हिते घरवार न मञा त वरी मां छॾे रखो
अच्छा
हा मूंखे ॾाढो शौंक़ु आहे एक्टिंग जो बिई मतिलबु शौंक़ु आहे मूंखे हाणे बि परे छा कयूं म घर वारा ई नथा मञनि त त नकींदो घर वारे मनाया रोई मतिलब रोयया ई बाक़ी वढ़न डीपढ़न मुंबई म हाणे बि थोरो आहे न त तॾी अटबटो शहर छॾ नथा मञनि त छा कयूं हाणे शादी पोइ कुझु ॾिसूं था
ठीकु आहे ठीक ॿियो ॿुधायो अ सभां मज़े में ई घर में
हा सभु मज़े बि बाकी मां पंहिंज ई छा कयूं मां
तव्हां कॾी खो जोइन्ट कयो तव कार्य एप्प?
कारिया एप्प में मां ॿ टे ॾींहं पहिरियों ई जॉइन कयो आहे
अचछा टासक पूरो थियुव
न न हाणे बचियो आ न हाणे मां ॿारहें या तेरह ई कॉल में आहियां तव्हां सां बाक़ी ईअं कल्ह ॾहका पूरी कंप्लीट करे वठी राति जो फिर अॼु फ वरी हा
घणा कोल जो टास्क मिलियो तव?
टीहणसभिनि खे तीस कॉले जो टास्क मिलंदो आहे। त मां हा हा
ओके ओके मुंहिंजो हाणे पंद्रहो हले थो इहो तव्हां सां।
पंदरो हा ठ मांे बारो हले तूं त मुंहिंजी छाहे मां हाणे बसि वेठी आहियां त कॉल कयां पई डायरेक्ट मां अगरि वेठी ईंद आहियां न प पोइ सभीनि खे कॉल कंदी वेंदी एनिमल फ्री ग्रुप में वझी
ईअं त मूंखेअ वधीक टाइम मिले नथो वधीक जॉब चेन व थीीॾिसो मांा पोइ ईअ टाइम थी थो वञे
कॉल बसे रोज़ इं इं को जल्दी काने।
ठीकु आ।
हा तंहां हेॾे ताखे छाणण में क छा पसंद थव?
छा?
तव्हांखे मतलबु फेवरेट डिश केड़ी आ मतिलबु ईअं?
मुंहिंजी त सबु आहिनि मोस्टली, मां फूडी आंयां आहियां, जेको मिले खाईंदो आंयां।
हा सही, मांखे त मेन म फ्रेंंकी और कोथे वणंदा आहिन।
अच्छा
हा मांखे मेन मुंबई जो वड़ापाव खाएणो आहे ॾाढो फेमस आ न!
अच्चो कॾहिं खारायांव थो।
त हा इंदम हांणे। मांखे में मम्मी मां हाणे दिसंबर नवंब सॉरी। अगस्त सितंबर त दिल्ली त दिल्ली तांई त अची ई वेंदम। दिसं अमृतसर ताणी। हाणे कॾहिं मौक़ो मिलियो त वरी
अच्छा अच्छा, अचो अचो, ज़रूरु अचो, मिलजो पो।
हम्म
ॿियो ॿधायो?
हा तहां रील ठाहिंदा आहियो?
ह रील! न- न, तंवां?
न मां बि इंअ ठाहींदी न आहियां मतिलब मांखे इ शौंक़ु आ रील वील ठाएणं जो। मॉडलिंग कनविजो, पर मां न थींदी आहियां।
अच्छा अच्छा! मां- मां न ठाहिंदो आहियां कुछु।
कंदा आहिन न मतलब अलाउ न कंदा आहिन त
ठीकु आ- ठीकु आ।
त्हां तहां न पंद्रहां कॉल करे वठव अन? केतिरा ॾींहं थिया आहिन तहांखे टास्क मिली करे?
ट्रे, अॼु टियों ॾींहुं अलाए चोंथो ॾींहुं आ।
अचछा, सही आ न पंदरां कोल ताणी।
हा
तव्हांजि ब पूरी मतलब असांजी ॿ फैमिली जुड़ी आ। मु मंहांजी मम्मी जुड़ी आ, चाची जुड़ी आ, माज़ी हिक भेंण जुड़ी
न न, न खाली मां जुड़ियल आं, न घणो माखे
तहांजे में बसि तहां जुड़ा आह्यो? मंहांजे मंहांजू जी पूरी फेमिली जुङी आ, अॼु जेतिरा माण्हू ओतिरी मतलबु। चार हिकु मिंट बुधाए
सुठी ॻाल्हि आ, सिंधी में कुझ ई वधे थी पियो, भाषा वधाइण लाएअसांखे पंहिंजी। त टवेल्थ स्टैडर्ड में घणी आईें पर्संटेज?
घटि आई, हुन पढ़ाई में वीक आहियां न, फिफ्टी सिक्स आई।
घणी!
फिफ्टी सिक्स।
फिफ्टी सिक्स।
हा तव्हांजी घणी आई ट्वैेल्थ में?
सेवन्टी टू। टू
सही आ। असांजे वट थींदो आ, की जीअं एम पी बोर्ड आ जिते असांजो एम पी बोर्ड थींदो आ। त, हैलो हैलो, हा असांजे वट एम पी एम पी बोड थींदो आ, त सेवनटी फाइफ खां अॻिते वठी आहियां न मतलब सेवनटी फाइफ अॻिते वधे, त असांखे पंझवीह हजार मिलंदा ईअं। सरकार ॾिन्दी आ। हैलो हा तव्हांजी आवाज़ छा ता चओ तव्हांजी आवाज़ कटी कटी मिलेती